हेलो हँ सखी का हाल चाल
बस नीके छियै अभी कनिक बिजी छियै
की
हेलो
कि कोन काज मे बिजी छियै अहाँ
आइ जानै छियै कैल रातमे सोचनेै छलियै कि कनिक अ पापड़ बना लेबै सूजी के पापड़ आ मैदाक के पापड़ बुझलियै हँ तऽ आ अभी बाल बच्चा सब सुतल छै तऽ सोचे छलहु कि जल्दी जल्दी बना लै छियै तऽ धूपियो धूपो देखियौ कड़ा छै तऽ फिर जानै छियै जे अहाँ आ जे दिन चढ़ जाय छै ने तऽ फिर ने धूप में निकलै के मन नै छै करै छै आ अभी जल्दी जल्दी जे पार लेबै तऽ दिन भरमे सुखा जायत बतलियै न हँ आ कनी बाल बच्चा के भी नीक लागै छै आ देखियौ ई सब रहै छै ने तऽ कनिक खाना पीनामे कमी जादा भी होइ छै तऽ ओकरा जे छान देै छी त बच्चा सब नीक से खा लै छै आ नै तऽ देखियौ कोनो करो कुटुम्ब आ आबै छै ने हमर घरमे तऽ हम नाश्ता मे नहिए कुछ बाजार से मंगा पेलौ हमर मार्केट कनि दूर छै
अच्छा
नै होबे छै तऽ ओहे चाह टा छान कऽ आ चाय बना के दे देलौ
ई तो बड नीक बात छै कि अहाँ अहू सबके गुड़ अच्छा मैदा के तऽ कैसे बनाबै छै बनाबै छहु
मैदा के बनबै छियै सखी कि कनिक मैदा के ले लेलौ ओकरा मे नमक आ कनिक जीरा द के हल्का घोर लै छी आ फिर ओकरामे कनि मिक्सी चला दै छियै बुझलियै तऽ फेटा जाय छै हँ नमक के आ पानी के द के ओकरा मिक्सी में चला दै छी आ कनिक ओकरा में जीरा धऽ देै छी
जीरा आ अहाँके जे जे मन बुझाय‌ य से से धऽ दिअ जैसे कोइ कोइ करै छै कि हरियरो मिरचाइ पीस के दे देै छै तो लालू मिरचाइ दे दै छै तऽ ओकरामे अजवाइनो दे देलक मतलब जेकरा जे मन पड़ै छै
अच्छा जेना स्वाद लगै छै
आ जेना जेकरा स्वाद नीक लागै छै से अपन ओकरामे दऽ कऽ आ पानी गरम कऽ लिअ एकटा बर्तन मे आ ओकरा पे एकटा सुस्ती कपड़ा बान्ध दियौ बुझलियै आ ओ वही जे घोल रहै छै आ ओकरा ओ कपड़ा पर अ द कऽ एकह चम्मच द क पसार दियौ आ ओ जे पानी पैन जे रहतै‌ओ ओकरा मतलब इतना खोलल रहे क उ कपड़ा जे बानधबे अहाँ से कनी के ओ मे गैस से फूलते रहे के चाही
अच्छा भाफी से
भाप से आ तब ओ ओकरा डाल कऽ मतलब एक आद चम्मच देते जैयौ आ फेर छोलनीसँ हटा हटा के रखते जइयो आ तुरन्त में ओकरा धूप मे दऽ दियौ
अच्छा तऽ ई तऽ तनिका मेहनत के काम छै न
हँ कनिक मेहनत तऽ छै लेकिन जाने छिये बड नीक लागे छै लागे छै कि एकदम साबुदाना के पापड़ खाय छियै एहन टेस्ट लागत हँ पतला पतला भी बनत आर मतलब टेस्टो नीक लागै छै सूजी के कनि दोसर रहै छै सजी सूजी कनि तेल जदा पियै छै
अच्छा सुजी पापड़ आओर मैदा पापड़
मैदा के पापड़ ओहन नहि खीचे छै तेल देखियौ तेल बाला तब तऽ तेल खीचबे करत ई नहि क सक छी लेकिन सूजी मे देखियौ तनी ज्यादा खीचे छै सूजी मे नहि छानबे ने तऽ कनिक लागत कि सूजी के पापड़ हम खाइ छी मतलब तेल खाइ छीये आ ऊ जे रहै छै ने हँ ओ कनि रहै छै ने अच्छा सुखाल सुखायल जेकरा लागत ई नहि लागत अहाँके हँ हम तेल मे उतना चप चप छै से ऊ नहि लागत हँ खस्ता तऽ खूब खूब सुन्दर खस्ता होइ छै आ नहि कहियौ बड सुन्दर होइ छै। ह
चलू तऽ तऽ हमरो के ई वला बनाबे के एक बार उपाय करल जाय।
हँ नहि बड नीक रहे छै हँ। कनि देखियौ वही होइ छै कि कनिक कभी कभी टूट जाइ छै तऽ कोनो कोन दिक्कत छै टूटियो जाइ छै तऽ टेस्ट तऽ वही रहतै। कोनो टेस्ट थोड़ी बने छै
हँ सूखे के बाद तऽ तोड़िये के ने छाने के चाहे खायके छै
नहि नहि देखियौ नहियो वी तौरबे तऽ कोनो दिक्कत नहि छै
हँ।
नहियो तोड़बै तऽ कोनो दिक्कत नहि छै गोटे गोटे अपना छान लियौ छोट छोट बनाबियौ ने एक एक चम्मच के दियो चिप्स जक जेना आलू के बड़का आलू के चिप्स रहै छै ओतेक ओतेक बड़ बड़ बनेबै ने तऽ जब छानबै। तऽ अहाँके एकदम हाथ भर कऽ एकटा पापड़ बनि जायत। छनेला के बाद हँ हँ चावल के भेल हँ हँ नहि देखै छियै चावलो के बनबै छियै हमसब तऽ केना एकदम ई हो जाइ छै पैघ भए जाइ छै से ओहने होइ छै इहो बुझलियै हँ तऽ वही बनबै छलै हम सोचलियै कि जल्दी जल्दी बना दै छियै बाल बच्चा अभी सब सुतल छै अभी हम निश्चिन्त छियै फिर बाल बच्चा सब जे उठते हँ तऽ सब एकदम कपारे पे चढ़ल रहे छै देखियो काज कुछ नहि करै छियै। हँ लेकिन बच्चा सब तंग कर दै छै गे
ए एत बाल बच्चा के घर में रहे छै ते जे परेशानी होवे छै ते एगो माइये जाने छै
तब छै
जेना कहै छथिन कि हँ हे मैया करते करबे को चीज करै छै घरमे घर घड़र में तऽ बाल बुतरु सब ठीके से रहे छै केना करके र खै छै माय से तऽ ओ मायए न जानै छै
माए न बुझै छै सही बात छै पुरुख सभ केँ की छै साँझ भेल में ऐत आ खाना पीना खै लेत पीलेत बाल बच्चा संगे एक घंटा खेल कऽ एको घंटा नै दस मिनट पन्द्रह मिनट खेलकूद कऽ लेलक बस ओकरे में भै गेलै हऽ
ओइ में बड काम भऽ गई
भै गेलै आब अहाँ नै अहाँ जब तक काज करते रहबै न तखने लेल ओ पकड़े छथिन आ फेर जेहिना काज खतम होइ छै तेना फेर बाल बच्चा रोबे लागै छै बुझलियै हँ आब अपन पकरू आब हमरा कोनो दिक्कत नै ऐछ आब अपना जेना सम्हालय केँ छै से सम्हारते रहियौ
बाल बच्चा केँ जिम्मेवारी तऽ माए पर छै न
हऽ हऽ से तऽ छै कि हम नैहर से ले केँ आएल छियै नै बुझ हँ
की कहब सखी
हँ नै कर तऽ कुछु नै सकै छी सखी की करबै आब अम अपन मजा छै तऽ अपने न सजा रहत आ माय बनै केँ मजा हम लेलौ हऽ तऽ सजा केँ भोगत
केँ भोग तऽ केकरा पे छोड़ब अहाँ
केकरा लग में छै छोड़बै आ कोनो दिक्कत न छै देखियो रहे छै घर में बाल बच्चा तऽ नीके लागे छै कि कनि लागे छै कि घर में आदमी यो छै आ नै तऽ एहन लागे छै देखियो अभी लागे छै कि कोनो विरायन छै घर हमर आ जे बाल बच्चा सब उठतै तऽ कोई उम्हर रोते कानते पीटे तऽ कोई उम्हर खेलते कूदते तऽ उम्हर सामान खेसा देतऽ कभी कपड़ा खेसा देतऽ की करबै
से एगो कहावत छै न सखी एकटा कहावत छै कि कंगाल जंजाल से कंगाल से जैजाल बड़ियाँ
बड़ियाँ सचो कहै छियै एकदम सच कहलियै अहाँ
जे किछ न से बहु ऐही बहुत छै असल धन तऽ ऐही छथि
हु अच्छा हम क पूछै छलौं सखी कि अहाँकेँ काज केँ कार्यकेँ काज भेटल ऐछ
हँ हमरा केँ भेटाइल छै अहूँकेँ भेटाइल छै की
हँ हमरो भेटल छै हमहुँ करै छी काज ओ फोने फ्रेन्ड मैथिली वला जे छै हँ हँ ओ काज हम करे छिये
अच्छा हमरो केँ भेटाइल छै लेकिन हमरा आर केँ समझ में न आइल छै कि एकरा की करे केँ कैसे पड़त
ऐ किछ नै छै अहाँ अहाँ अप अपन जे संगी साथी छै या फिर जेकरा लऽ जे अहाँ केँ परिवार सब छथिन जिनका लग में कारी केँ ऐप छै न जेकर मोबाइल में डाउनलोडे छै ओकरा कहियो फोन करके पहिले गप्प कर लिया कि देखियो सखी या देखियो देखो मम्मी पापा जे जेकरा से गप करै‌ के छे अहाँ के ओकरा फोन क क आ पहिले गप्प कर लियअ कि अहाँ फुुरसत मे छी जे ई कहत कि हँ हम फुुरसत में छी तब अहाँ ओकरा कहबे ठीक छे आब हम एकटा टॉपिक मे अहाँ से बात करब त टॉपिक की रहत त अहाँ के जे दिनचर्या छे या फिर कतौ घुमे जाइ छियै या छै जे अहाँ के बुझेत बस अहाँ अपन पर्सनल कोनो डिटेल नै दियो बुझलिये आ फिर ओकरा डिस्कस करके दुनू अपन विचार विमर्श क क आ फिर करियो ऊ अ बोलीयौ कि आब अहाँ रख क कार्य ऐप पे जाउ बुझलिये आ तखन अहाँ कॉल करब
अच्छा ई प्रोसेस बा
हँ आ कॉल करबे त अहाँ के दुनू के गप होबा के चाही कम से कम दुनू आधा आधा समय गप्प करबै तखन ने कोनो नीक भेतै तो जेना गप करे छी हम सब ओहने के अहाँ के गप करे के अछि
वाह तब त ई त बड नीक काज छै हमरा आर के तो बू समझे मे नै आबल छले कि एकरा के करे के कैसे छै
आ जाने छिये दुनू ठाम के पैसा भेटत अहाँ के ओ अगलो प आदमी के पैसा भेटत आ अहु के पैसा मिल
अच्छा देखियौ बड नीक काज छै सखी मने गप के गप भी हो जाय आ पाहा के पाहो भेटा जाय त ई बड नीक बात छे हमरा के त मालूमे नै छले एकरा कैसे करै के छै से
हँ त आब बुझा गेल ने त आब एक काम करबे अहाँ अहाँ ई केमके कर लेब ठीक छै नै टालबै जेते जल्दी करबै ने ओतने नीक रहत कियकि देखियौ कभी कभी रहे होय छै कि सरवर डॉन हो जै छै समय निकाल कऽ आ गप कर लेब आ अगलोके कह देब कि अहूँके पैसा भेटत तऽ देखियौ अगलो के लागत ने कि ठीक छै हमहू समय दय छी तऽ कम से कम हमरो पैसा मिलैत
हँ हँ ई तऽ अहाँ नीक कहै छी कोनो केना समय देत जे अगर अके पैसा भेटाइ त ओकरो अच्छा लगे
ओ ओकरो अच्छा लाग लगे छे त वही कहे छिये कि अगलो से बात क क आ तखन दुनू गप कर लेब आ फेर अपन कार्यो कार्य के काजो हो जायत आ अहाँ के गप्पो भे जेत लेकिन आब पर कुनो डिटेल नै देबे बुझलीयै न घर का ना गाम केना अपन नाम नगराम कछो ने कहबे ने हमर की इनकम छै नै छै से सबके नै डिस्कस करबै नै
किछो न
खालू नै किछ नै बस अहाँ अपन सभ घरके बात जे रहै छै नॉर्मली से गप करबै अहाँ के मार्केट कता दूर छै मार्केट मे की भेटे छै अहाँ के की स्पेशल छै ई सब गप कर सकै छियै
अच्छा चलू तो अहाँ हमरा आर के बड नीक निक काज ख बता देलू आब तऽ हमे एकरे मे करब अच्छा सखी ह अहाँके के करब तनिका देर मे कॉल एकटा हमरा आर के कॉल आबै छै ठीक छै चलू
कनि काज निपटा लै छीय ठीक छै सखी बाय हँ